हेलो हेलो
हेलो
एय महका सरबर डाउन हेतै ओनाहिते भेलैय
ठीक छे हेलो फोन चालू छै तऽ दिक्कत की
हलो
हलो
हँ
हँ हलो
हँ
हँ की हाल चाल दीदी गोर लगै छी
खूब खुश रहू सुहागवति पुत्रवति रहू ठीक
ठीक छै हालचाल अहाँ ठीक छी
हँ हमरा तै मैग्रैंनभेच आ बला दर्द उठल रहै अय हमरा माइग्रेन बला दर्द आय उठल।
आय उठल अच्छा हूँ, हूँ, हूँ उ आइए।
हँ भऽ जाइ छै
भऽ जाइत छै
हप्ता दिन हुँ तहन तऽ परेशान हैब खाना पीना खेलहुँ
आइ व्रत छै सोमबारी।
अच्छा हँ बेड़ लागल छै, दुनू दिआदिनी केने छियै।
तीनू गोटा मायो हम कनियाँ।
अहाँकेँ
अहाँकेँ नय हमर छुइट गेल य करैय छै छलियै छुइट गेल छलै। एहि बेर तऽ बड़ जल्दी पकरेलय एहि से कनिये दिन पहिने पक रायल छलै एहिबेर तऽ दुनू आमावस्या मे हँ दुनू अमवसिया मे पकड़ै सोम पकड़ा जाइ छै नऽ ताहि दुआरे।
हुँ
हुँ तहन तऽ रातिमे तऽ नून खाइ छियै नऽ बोरो देबै अच्छऽ
हुँ एनाही हमरा सब गाममे कहै छै, अनून खा कऽ नून नइ खेबाक चाही
हुँ - हुँ
तहन माँ जिद कऽ देलखिन कहलखिन नैइ खा लियऽ
देखइ छिये आइ काइल हूँ साइड भऽ जाय अच्छा छुटि गेलय अहीए टाइम हूँ
बिचला टा करैय छै
टा करैय छैय अच्छा
आबै नय जेना करैय छियै व्रत एटा दिल स नय करैय छिये सोमवारी सब
सोमवारी सब हूँ
ऐहना पहिले कुमैर मे कि अथी म लकै होइ छै न से इच्छा
हूँ बिचला दुनू टाइम होयै नैइ
हूँ हूँ आ आर मिश्रजी ठीक छैथ
हँ हँ ठीक छैथ
चाय सब भऽ गेलैय ओर सब चाय पील पीलोय
हँ पलियै कनी र्द गैस तेज भैय जाइ छै न
हँ हँ ओ दवाइ तवाइ नय खाइ छियै
रोज खाइ छै दवाय डेली खाइ छै बहुत महँगा दबाय खाय रहल छै ओएह तऽ आँख लाहरेय
हूँ से तऽ लगिते छै ओ सब चीजके आदत बड्ड खराब हऽ आँइख लागै छै हँ खाना के आँएख नीक नय लागत दवाइ के बड आँइख लागत आ आदतो बड खराब तऽ अहाँ अपना बला बताओ ओर बताउ ओर लागै सही बात छै हँ आनमे तऽ नय ओतै अपने मे ओर लोककेँ लाइग जाइ छै
अपना मे लागे या तऽ बड आँख लागेय ऐकरा केना पार लगते
भगवान तकलीफ फे स आब बिसदिन लोकके बर्दाश्त क बाहर भऽ जा छै तखने कोनो चीज करै छै
हू हू ककरो शौख रहै छै दवाइ खाय कऽ
नय नय शौक तऽ नहिए रहै सही बात छै आब वाएह दिना विदा भेलए दबाइये आनेल कहलखिन दीदी माइग्रेन क दवाई नय ह छैय न ओ दवाई खाए छै त नशा जेना हू
कहलिए दोसर दवाइ ई बोला खै क देख ओह जाय ओर सब ओर सब ठीक
हेलो हेलो
हेलो तऽके खाली पेट यऽ ने दीदी तैयोसँ गैस बइन जाए छै जादा हूँ त आय नै छै हँ खाना खयौ तैयो तऽ भऽ जाय छै तैयो भऽ जाय छै
तैयो भ जा छै घरेलू उपाय से ल क जे दवाइ नॉर्मल सब कहलकै से दवाइ त एखनो गाँव मे सब कहल आर सी एम दवाइ भेटै छै पाँन स फेर देलकै एगो डिब्बा आ ओहो खेलिय त
आ एहि चीज से बुझिऔ अनेक तरह के देह मे दुख उठि जायत ई गैस तेन खतरनाक घुसि जायत कतहु तऽ लागत जे पापे परेशान कऽ दै छै माथे उठि जायत बेचेनीवाला दोसरे रंग के मन होबे लगाय छै
एमे तऽ लागे जेना एकटा नस फाटय
हूँ तहन तऽ आइ पड़ले भोरेसँ दर्द होइए
भोरे होइ छले कहुना कहुना घर के रसोई के सबटा काज धंधा कऽ क नहा कऽ पूजा कऽ
बर्दाश रहे छ आदमी के शरीर तै सेहित
जाइ छय कहलिय कपड़ा सबके चिपटलियै य
हँ काज करल काजो करै के टेंशन मे छै न हाँ मामी वाला
चारू देश पल
बाौआ के से टेंसन भ गेलै तऽ
गे के मोन खराब रहै छै तऽ बच्चा ओर अथी जेना होब लागै छै न
ओकरो नय होइ छै बौआ के टेंनसन निफीकीर रहे छै
हु हु ओ बच्चा खेलै धुपेवला छथिन ने तऽ ओ की करथिन अपना मांगो शेक बनाबे जे बनाबे
वह देलियै ओकरे बना
हु छोटका ऑफिस के बन्द कर छलऑ छल हु ऑफ करें छलाई करें हु
बौआ
मोबाइल के बड एकरा स अथी भऽ जाइ छै
नय सुतल जे छै आँखि जे बन्द केयने छै ताहि दुआरे फेर एलै
के
हुँ
रति मे आहु गेल छलिये न छठियहार मे हाँ गैल छलिये हाँ कनि सब आदमील अखन बहरे खाना
हँ आ लहु फेर भेजो देने छलै बाकि
हु हु अच्छा ओ सब नई गैल गेल छललखिन
नई ओ सब नई पापा के सडे के ड्यूटी ओर रहैत छै
हँ टाइट रहै छै
हुँ टाइट रहै छै आओर सब हुँ आओर सब
आओर सब ठीक छै हँ आओर सब ठीक ठाक छै बौआ सब की सब करैये आ दीन मे दीन ओ भोर हयछै अँ बौआ सब कतय छैथ बौआ सब बाहर मे य दलान दिस खेलै जाय ये एखने सांझ मे ट्यूशनसे आबै जाइ गेलै हन पाँच बजे के बाद कनी एकरो सबके मोन भऽ जाय छै भरि दिन पढ़ैयै मे मोन अथी भऽ जाइ छै न हँ खेलैके मोन होइ छै कहलियै इहो नय व्यायामो जे होइ तर सब खेलेनाय धुपेनाय हँ हँ हँ रातिके बच्चा सबके खाली मोबाइल लऽ कऽ बैठल हँ वैहे तऽ बच्चा ई होइ छै ने कतौ जा नय सकै छी न खेलै लऽ घरे मे पैक रहू बड़ बेसी तऽ अपने घरमे जे ये घरमे मोबाइले देखलक हँ
ओहि पर पढ़ाइयो ओहि पर सबटा काजो
भोर भोर हैत तऽ फेर पेटेके टेंशन लोकऽ आ साँझ परत तऽ पेटे के टेंसन होइ छै
औरत के जिन्दगी हाउस वाइफ के वैह जिन्दगी छै
हँ वैहे जिंन्दगिए छै सहीमे
हँ आब एखन बनाएब तऽ भोरमे की बनेबै तकर ओरियान तऽ अखने कऽ कऽ रखबै
आ कहै नय छै लोक ककरो बौह नय बनू चूल्हाके बौह बनैए पड़ै छै हँ सही बात आओर औरत के खाना हूँ हूँ सही बात छै हुँ हुँ
हँ कहियौ की सभ खाना पीना बनै छै हुँ--हेलो हेलो
कनि हल्का फुल्का साँझ भऽ जैत तऽ खा लेत तकर बाद कनि देब कियेक न अपनाबे गैस बनि गेलै खाली पेट दुआरे
हँ गै
जाइ छैथ दवाय आनले ओकर कागज छलै छओ बजे साँझमे ओकरा लग सवा छओ बजे हूँ तऽ हम अपना बहिन के फोन कऽ देलियै कहलियै हमरा तीनू गोटा ले उसरैग दिही अच्छ हँ नय केल होय छै तऽ लोक की करतै ओहो तऽ बाहर दिस तखने हिम्मत नय होइये नेहाके पिपर गाछ ओय पिपर गाछ तर जैब हूँ हूँ आ कनियाँ अथीये छै बर बच्चा छै परेशान हुँ
माँ के मोन खराब छैय माँ के
अच्छाऽ हुनका कि होय छैन
हुनको आँखि ताँखि फुलि गेलैन्ह हें
हूँ सब परेशानी
दुःख जे देहमे घरमे आबै छैय ने तऽ सबके एक दिस स अथी जेना आएब जएत
हँ
एखन सीजनो बड खड़ाब छैय गांवोंमे सर्द गर्म से लोकके बोखार सर्दी सब चीज गांव मे तऽ बारिश होय या बड्ड विद विदियो वला बारिशो होइ छैय तऽ ढंग स हयतै न तहिना मच्छर आबै छैय एना ओ गर्मी लागै छै हाँ बिद बिदीवला मे त मच्छर आबि जाय छै हूँ मोन नै लागत एहन समयमे बहुत नहि नहि नहि हँ इम्हर तऽ एहेन गरमी यै पूछू जुनि हुँ प्रचंड गर्मी हुँ गरमी आ एहिमे तऽ ई छैय ने बाहर सबमे ओते मच्छर ओतय नै काटै हेएय न ओत दिल्लीमे
कऽटै छैय की
कटै छैय साँझके बेसी काटैत हेतै राति क काटत बेसी प थोरे बीचे फगुनहैट टाइम मे त एते मच्छर भऽ जएत जेना लागत की खाने मे पड़त--मुदा अखन नै छै अच्छा अखन कोनो मच्छरदानी हुँ बाहर वला रूम छैय तै टा मे गै माय गाँवमे त दीदी एक रती सब्जी काट लय साँझ क बैसबै तऽ लागै छैय छटपटा दैय छैय चा से त कक मे बड़ा मच्छर लागै छैय एने हमरा सासुर मे बांसक बीट सब छैय से तते मच्छर रहै छै हूँ एखन नै जेतै एखन प्या ह गर्मीमे हरेक चीजके परेशानी आदमी छै तईमे कीड़ा मकोड़ा आबि जएत गांमसँ बैंग आबि जायत तऽ किसान अ बारहो महीना परे साने लोक रहियै अच्छा हँ सुतैले रहियै जाबेत गरम नै हएत ताबेत नीन्द नै हेएत आ से ने दिक्कत छै हमरा पएर सब लागत जे लोह कन-कन-कन-कन भऽ जाय
हँ